हेलो जी नमस्कार
हेलो
हेलो जी नमस्कार कहै छै ने अहाँ के खाना उना खा लेले छी
खाइ छीये
कहै छै ने अहाँ के पढ़ाई उढ़ाई कइसन चले छै ई नहिढन त चलय छै हूँ अहाँ के चलय के चाही
हँ सही
आओर कहै छी ने अहाँ के की करय
गेम मे छीये
ऐसे गेम मे की भी गेम खेलै छी आइ जे कोन गेम खेलै छी बता सकै छी अहाँ के फ्री फायरमे बन्दा अहाँके मारि लेबै छीय कीतना तक कम से कम मार लेबै छी
ह दस पंद्रह गेलय
दस पन्द्रह गो किलो क लेबै छै
आज केले छीये ह ए मे से निकालय छीये
बाह ऐस कोन ए अथी आबै छै बांध बहुत बिहार आबै छै ह ई तऽ बात अहाँ के सुनले छी बड़ा हार्ड ए आबय छीये आ केना मने उमे कथी कथी होइ छै ता बता सकैत छै अहाँ के अमे कोन कोन बन्दूक होइ छै एके से छीये जी आओर जी जी
आ शर्ट क छियै
बबै छै यू एम पी एम पी फी एस के एस डजर्टिकॉल एडब ए रहे छ सी एस के रहे छ सब बन्दूक ह कहै छी हम बताबै छी अहाँ के ई कोन ग बन्दूक रहै छै ने ओ सब हम नाम बताबै छीयै देख एगो बन्दूक छियै एम एम फोर एवन रहै छै आ एगो छै एक स्कोटी रहै छै एगो स्कार रहै छै एगो गोरोजा रहै छै एगो रोजा एक से रहे छिये एगो फार्म हाउस रहे छीये एगो एकसमे रहे छै एगो ए एन नाइन फोर रहै छियै एगो प्लाज्मा रहै छै एगो ए जी ए यू जी रहै छै मने ओ उब रहै छियै जी जी बड़ा नीक छियै पता छै नऽ
हँ
आ एगे चीज प्लाज्मा पर अथि अथि छै पेरा फल हँ हम बताबै छी ने पेराफल छियै किंग फिशर छियै जी ट्वर्टी सिक्स छीियै स्कार्पियोटका भ छै ओकर बाद बताबै छै एस के एस छियै एस बी डी छियै एस बी डी एथी छ य वाई छियै यऽ ओकर बाद पता छैये उड पीकर छै ए सी ए टी छियै ओकर बाद ए एम फोर्टी छिये आओर ई किंग फिशर छिय छै एम टू फोर नाइन ओकर बाद एम टू फोर नाइन के एक्स रहे छै ओकर बाद एम सिक्स रहै छै ओ बाद कोटगज रहै छै बड़ा चले अहाँ के
हँ
बहुत बहुत रेंज छै इतना चलै छै एगो छै यऽ एम पी छम पी फोर्टी छियी ए छिय आइ एम पी ए नेय यम पी रह एम पी फाइब रह एसस रह छै एम पी और एगे रहे छै एम ए सी टेन रहै छै मने तर तरि देबै ने छै अाँके पता छै जी उ उहे देबै एगोजन देबे छै एगो थसन देबै एगो थन देवे छै ओकरा बाद के होइ छै एमटेन देवे छै एस्पास देवे छै ए्पास बारह ओकर बाद एम एटी एटी सेवन देवे छै एम एी सेवन एक्स देवे छै ओकर बाद एम ए जी सेवन देबै छियै ओकर बाद अहाँके देवे शेन नउ अहाँ के एमटेन चलाे छी कि एम एज
हम ओखन चलती छी
बाद चार्जटर होइ छै चार्ज क मारै चलेने छी आहाँके बोले छीिय चलेल छीिय अहाँे नीक चल छै ने नीक रंगसँ
नेट सहि चल छियै
जी आ एगो छैत्र्रो वं छिय एगो ए एमे पाँच सए छिना आयल छिय
हँ वइ स आइ
रहै एगो रहै छैो रहै छै एम एन टू बी ए रहै छै एम टू फोर एगे रहे छै एस के नन फोरेल्प इस रह छै बारका
हँ एह जऽ छिये
जी एगो रहै छै ई वेस पी माने छोटका गाना मे नऽ देखले छी
हँ एफ सी एस एस सी
जी जी बड़ा नीक करै छिये आ एगो रहै छै एगो रहे छै डेजेटिकल रहै छै या एगो हइ जी ए टी आइ ओ ए एम ए टी सेवन थ्री चलै नय छै एगो छोट जी जी ओकर बाद रहै छै एम पान सौ ओकर बाद रहै छै एम उन्नैस सौ रहइ छै इ गैस पी टू ओकर बाद रहै छी हम एब ए मिनी यूजी रहै छै हिल पिसटल छोटका रहै छै छोटका हेड पिस्टल रहइ छै वाइ आ एगो होई छै आई बला बला
नय से इ
अहाँकेँ ट्रेनिंग खेलै छियै नीक लागै छियै
हँ हेतो नी लगतै छी
अहाँ हेडो ना लागै छिये
खुशी
आ कभी आबेै छियेै नऽ हम सिखा देबे छिये अहाँ केँ हेड उड सब
हँजी आय छिये
जी बड़ा नीक रंग सँ हम हेडफोन मार लेबे छै अहाँ छै
जी हम आबेै छिये नऽ हम कभी हम खेलेै छिये तऽ अहाँकेँ आबे छिये खेले छी जी जरूर अहाँकेँ हम गेम जरूर सिखा देबेै छी ऐसे अहाँकेँ खेलै तैयो नऽ आबै छिये
जी जी जबाद छिये अहाँकेँ तइको तऽ सीखे कऽ चाहै छियै नऽ
हँ जी
ई तऽ बात छियै आओर कहै छियै नऽ अहाँकेँ सुने मे आएल छै की शादी उदी खिलायल लऽ देखल जाइ छियै सही बात छै अभी नऽ देखै छी
नाइ नय देखै छी
केतना गलत कह देलै छै केहु से आहाँकेँ शादी होइ छै जी अहाँकेँ कसैन लगी चाहै छिये शादी करै
की कहै छियै
कही की ई लड़की छिये
हू छै
हऽ कैंची छि
बाह अहाँ एक तऽ सुने मे आबै छी मुँह नहि धोबै छी कैंटाब चाह छि करैय छियेै ह जरूर होय जाय छै बाहर किया नहि कराबाबेै छी हम कराबै छी यहा कऽ शादी करै छिये क्या हम नै करेै हू अच्छा अहाँके माताजी करै छी अहाँके मात जीत बात छै अहाँके माताजी सब लोग नीक छै है नहि निक ढंग से रहै छियै नहि
ह से ऐ
जी बस रहैके चाहै छियै जी हम पियै छियै बड़ा नीक लागे छै अहाँ नहि जी सुगर बीमारी हो जाइ छै लेकिन पूरा रहे छै पूरा मे थोड़ी एना होइ छै कोनो कोनो मे रहे छै सू बीमारी हो जाइ छै म होइ छै जी अ के बात न कहै छी पहि पहिले मे सुगर आै छै अभ य सुगर ब अभ बहुत ज्यादा
हँ ब कसी
ओ नीक रहै छै पता छै कथी कहै छै ने गन्न्दाक के जूस केना रहै छियै ह ओहे मि ची बड़ान लागै छै
मिथिला बलै छी
जी जी व न कहाँके अहाँके बता देबै ब लागै छै नेबै छ
हँ
जी जरूर आबै छीे जरूर पै छी
आओ से
जी आ घी सोचै छ
अँ छियै छै
कहाँ घुममे जायगे सोच यहाँ
कही घूम जा घाछी मे जैसे
अच्छा गाछीमे गाछी मेाँे की कह छै ने
आम खान खाइ छी
अच्छा ग मे खाइ छी सुनेमे रहै छी अहाँके जन गर्लफ्रेंड छोड़ देले छी ओकरे के पटाबे जाइ छै फेर
चल जाइ छै
अचछा ओकरे गममे खूब हिलाबै छै ई पंखा ने
जी
बाह ह न करै छियै महिला हो छै ने
ह दिबागो गेम खेल छीिय छुट्टी छियै
सुन गेल छी
चलबे छिये
भाइ तऽ नीक कहै छै नऽ एगो बात हम मोन नय करै छिये हमहूँ अब तइक देर मे सोइ जाइ छी रिचार्ज खतम हो गेले छिये रिचार्ज लऽ पैसा अहाँकेँ पास होइ छै तऽ देबै छी नऽ आबै छी तऽ देऽ देबै छी
हम अहाँकेँ खाइ छियै आम
चलै छी अहाँ से बात करकेँ बड़ा नीक लागै छै कभी आओर समय मिलै छै तऽ अहाँ से गप सप करे छै अहाँकेँ बता
यहाँ केँ तऽ आम नय मे छियै
चलै छी रखै छी नमस्कार